हेलो
हे हँ की सखी अहाँके की हाल चाल छै आवाज नहि जाइत छै की
हेलो
हेलो आवाज न जाइत छै
हँ आवाज जाइ छै सखी का हाल चाल छै सखी
हमर आर के हाल चाल सब नीक छै अपन कहू
हमार आरके भी सब नीक छै सखी
जी
तऽ सखी कखन एलहुं बड़ दिन बाद गामक याद केलु
हँ सखी बस एखनी स्टेशनसँ सोझे आबि रहल छी माता पिता स भेट करबा सऽ पहिने तोरा सब भेंट भए गेल ई तऽ बड़ नीक भेल मुदा तोहर चेहरा के की भेल अछि एतेक उदास के देखाय पड़ि रहल छै
एकटा लम्बी सांस लेत सकी त की कहियौ सखी तोरात पता ही छ जे हमर एम ए के पढ़ाई पूरा भऽ गेल अछि मुदा तकर बाद सँ हम एतय ओतय भट्कल रहल छी कोनो नीक रोजगार नाहि भेटल रहल अछि गामक स्थिति तऽ देखिते देखिते छ एते रोजगारक कोनो साधन नहि अछि समझ मे न ही आबि रहल अछि जे की करी
हम तोहर परेशानी बूझी सकैत छी आजुक समय मे रोजगार एकटा बड़ पैघ समस्या बनि गेल अछि मुदा हिम्मतेक हारब स काम नहि चलत चलतो तोरा की लगेत छ रोजगार मतलब केवल सरकारी या आ काॅरपरेट नौकरी एही छै
हँ ऽ त नाहि अ अऐना तऽ नहि छै मुदा पेट भरब लेल आओर सम्भवना सभसँ बेसी होइत छै बस तोरा अपन देखिबाक नजरिया बदला जरूर छौ
हाँ नजरिया बदलाब सऽ कि पेट भरि जायइत तोरा की लगैत छै हम कोशिश नहि कर आ कै लहु हम कते कोप री श्रद्धू सत इंटरव्यू देहलू मुदा हर जगह पेरबी आर आ घूसखोरी चलत छै हमर सन गरीबक सुनय वाला के अछि
हँ तऽ हम तोहर बात स सहमत छी जे व्यवस्था मे कमिया छै मुदा अगर तू ओहि व्यवस्था के बदलि नही सकैत छैय तऽ अपन रास्ता तऽ बदीली सकैत छै नहि तू नौकरी के पछू दौड़बाक बजाय रोजगार दाता बनबाका सोची ना ही सकैत छै
हम और रोजगार दाता सुरेश तू मजाक आ तऽ सखी तू मजाक बड़ नीक क लैत छ जकरा पास अपन व्यवसाय शुरु करबाक लेल पूँजी नहि छै ओ दूसरा के की रोजगार देता य
हँ तऽ व्यापार तऽ केवल पूँजीस नहि बल्कि आइडिया विचार और मेहनत से चलत छै चलू हम तोरा किछु उदाहरण दऽ कऽ बुझाइत छियौ अपना मिथिलानचलके देखु एते की नहि छै मखान आम माछ औ मिथिला पेंटिंग ई सब चीजक मा मांग आजुक समय मे पूरा दुनिया मे छै
हां ओ तऽ छै मुदा मखानक खेती तऽ पैघ किसान करैत छथि हमर सन छोट किसान ओहि मे की क सकैत छै
हँ त तू मखान खेती नाहि कर सकेत छ मुदा ओकर प्रोसेसि नो पैके तऽ क सकेत छ नाहि गामक किसानसँ कच्चा मखान खरीदू ओकर नीकसँ साफ कऽ कऽ पैक कऽ कऽ सीधा शहर शहरक बाजार मे या ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ड पर बेचू एहिहमे तऽ कते पैघ मुनाफा छै तोरा अन्दाजा सेहो नाहि छौ एखन सरकार सेहो एक चिला एक उत्पाद ओडी ओ पी योजनाक तहत एही सब काज ले ल ल लोन द रहल अछि
सोचमे पड़ि जाइत अछि आ बात तू नीक कहि रहल छ मुदा एहिसभ लेल तकनीकी ज्ञान आ बाजारक समझ चाही हमरा ओ कतयसँ भेटल
हँ तऽ आजुक समय मे इंटरनेट सबकऽ हाथ मे छै स्मार्ट फोनक उपयोग केवल रील्स देखबाक लेल नहि छै बल्कि सिखबाक लेल करू यूट्यूब पर कतेको ए एहन चैनल छै जे तोरा बिजनेस प्लानस लऽ कऽ मार मार्केटिंग धरी सब किछु फ्रीमे सिखा देतउ आऔर रहल बात सरकारक तऽ स्टार्ट अप इं्डिया और मुद्रा योजना के तहत बिना कोनो गारंटिक अ तोरा ई लाभ मिलतौ सखी
हँ मुदा तऽ सखी गाँंव में एकटा और समस्या छै बिजली आ सड़कक जा हम कोनो छोट प्लांट लगायो ली तऽ बिजली के बिना ओ कईना चलतो
हँ सखी तऽ एखन स्थिति पाँच साल पहिनै सन नही छै अब गाम गाम मे बिजली रहत छै और अगर कह कतहु दिक्कत छै तऽ और ऊर्जा एक आ पैघ विकल्प छै सरकार सोल सोलर पैनल लगा ल लगबाएत पर पैग सब्सिडी द रहल अछि कृषि आधारित उद्योग गाम गामक लेल वरदान छै
हँ तऽ कृषि आधारित उद्योग स तोहर की मतलब छौ
जेना देखू हमर मिथिलामे कमक कते पैघ पैदावार होतै होइत छै मुदा सीजन खतम होते आम बर्बाद भऽ जाइत छै य बड़ सस्त दाम मे बेचबय पड़ैत छै अगर तू आमक आचार जेली जूस या आम पापड़ बना बनवा कऽ एकटा छोटा छोट गृह उद्योग शुरू करी तऽ ओकर माँग साल भरि रहतो गामक महिला सबके एहि काज मे नीक अनुभव होइत छै तू ओकरा सबके रोजगार दऽ सकैत छै
हँ आखिमे चमक आबत अछि हँ सखी हमर दादी और माय जे अऽ अचार बनबैत आ तऽ जे अचार हमर म दादी या अ बनबैत छथि ओकर स्वाद तऽ जे भी अ चखत छै ओ तारीफ करैत ना ही थकैत छै अगर हम ओहि अचार के बाजार धरि पहुँच सकी तऽ ई सच मे एकटा बड़ पैघ काज भए सकैत छै
हँ बिलकुल इहे तऽ हम कहि रहल छियौ तोहर घर मे हुनर छै बस ओकरा व्यावसायिक रूप देबे जरूरत छौ तोरा अपनन ब्रांड बनबैक पड़तौ जेना मिथिला होम मेड अचार इ नाम से बाजार मे बिकतौ
हम मुदा सखी एकटा बात कहू गामक कतेक युवक दिल्ली मुम्बई पंजाब कमाय लेल जाइत छथिन ओकरा सब केँ ओते कतेको कष्ट सहे पड़त छै कहियो काल तऽ हमरो मोन होइत छै जे हम ओत ही चली जाइ गाम छोड़ कऽ बाक ई दर्द अ कई न खत्म होइ तो
हँ तऽ सखी पलायन हमर राज्यक सबसँ पैघ अभिशाप छै हम खुद दिल्ली मे नौकरी करैत छी मुदा हमर मौन हमेशा गाम ही गाम ही मेल लागत रहै छै ओते फलैटक बन्द कामरा मे जिन्गी यंत्रिक भऽ जाइत छै ओतय हमसभ कते को रुपैया काम कमाली मुदा जे सुकून गामा मऽ गामक हवामे अइ अपनो के बीच मे छै ओ ओते कतहु नहि छै पलायन के रोग रोकी बाक एक मात्र तरीका इहे छै जे हमस गाममे रोजगार सिजन करी सृजन करी
हँ तऽ मुदा सब लोक तऽ
हँ सक त आ आगेके तनि विचार तनि देरी मे करै छिय सखी आ एगो हमर फोन आवे रहे सखी ठीक छै ठीक छै